ओ
हँ
की हाल चाल छै यौ
ठीक छै
कतअ छी
अपन कहियौ
हमरो ठीक अछि बौआ बुच्ची केना यऽ
ठीक छै बौओ बुचि
अ तबियत केना यऽ
एखैन तऽ ठीक छै लेकिन कण्ठ दुखाइते छै
दबाइ खेलियै
हु
आइ
खलियै
ओ बोखार ऐबो कयल आय
जाड़ तऽ होइते छै देह हाथ दुखाइते छै
जाड़ होइते छै
हू
भिजबो केलियै रहै
कहाँ भेजलियै रहै बरसाती पेन्ह कऽ गेलियै अंगना स कतहु जेबे न करै छिये तऽ कतअ भीजबै
कतहु जाइ छियै तऽ बरसाती लऽ लै छियै नइ
हू
अच्छह सर्दी खोखी
खोखी नइ होइ छै नाक सँ पाइनो नइ गिरै छै बसरते कण्ठ दुखाय छै
सर्दियो नइ छै खोखियो नइ छै नय नाक सँ पाइनो आर नइ चलै छै खाली कण्ठ दुखाइ छै
हु
पाइन आर पियै छियै तैयो
हँ
खाना खाय छियै तऽ
हँ
तैयो दुखाइ य
हँ हँ
भिनसर के अपेक्षा एखन कुछ कम नइ भेल
भिनसर मे तऽ खुबैेये दुखाइ छलै कानलियै बैठ कऽ एते दुखाइ छलै से भीसर मे एते दुखाइ छलै से कानलियै
कानअ आर पड़ल
तऽ नइ दुखाइ छलै जे अवाजो नइ निकले छले नइ कन थूके आर घोटाइ छै ने नइ पियाइ छले
गरम पानिमे निमक त क‌ए बेर गड़गड़ा केलियै
दु बेर
दू बे साँझमे फेर नहि कलियै
नहि आब जाइ छी करबै
तऽ गरम पानिमे नमक दऽ कऽ दू बेर तीन बेरके गड़गड़ा करू तीन बेर करबै तऽ आओर बढ़िआँ मॉर्निंग उठबै सुबहे सुबहे भोरे भोर
हूँ
हेलो
हँ कहियौ ने
भोरे भोर उठि कऽ
हँ
गरम पानि क लेबै
हँ
निमक द क
हँ
गरम पानि नहि सुसुम पानि करैके छै
हँ
गरम करबै तऽ मुँहे पाकि जायत
हँ
सुसुम पानिमे निमक दऽ कऽ आ गड़गड़ा करैके छै
ह
फेन जे अयबै बारह एक बजे अबै छियै
हँ
पड़ि कऽ
हँ
तखन गरम पानिमे नमक दऽ कऽ सुसुम पानिमे नमक दऽ कऽ गड़गड़ा करयके छै
खेलियै हन अखन गोटियो आनलकै हन आब ई देखै छियै आब कोन गोटी अनलक हन से नहि देखलिय
काल्हि फोन कयने छलखिन एजिथरल
हू
पाँच सौ एम जी यऽ
हूँ
आ काल पोल य
हू पप्पो मम्मी के खिया देबै की
एगोके खिया देबै
हूँ
कए गो गोटी लेलक
नहि देखलियैनि हम एखन
तऽ कहलियै खलियै
खैलियै आ जीरो डोल पी छले ने से दुपहर मे
आ बकलेल तै
आयल नहि ने छलै एखन कनी कालमे अइबे कयलै हन
आ ओ फोन कयने छलखिन बुझलियै
हँ
बगल मे प्रभाकर के जे बियाह छियै
हू
ततेक ने बाजा जे छैय से अनघोल मचेने रहै किछु बुझाइए नहि दै छैय।
भऽ गेलै बियाह?
बियाह हेतै राईत मे एखन त गोर आर लगबे ला गेलय हेँ।
हँ
कुर्मी के बियाह छैय से नहि बुझलीयै।
बुनीयो दिन मे बियाह करै छैय भ।
की करतै बुनिमे बियाह नहि करतै।
जहां बुनी भऽ गेलै की बस।
आब ओतऽ व्यवस्था हेतै फेर सब गाड़िये में जेतै एतै।
कोन गाँव होईछ?
महिस बारा
महिष बारा
हँ समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड में छैय।
करेह के किनार मे। बुझलियै।
हूँ
कत छैय?
करेह के किनारे में समस ती पुर जिला मे। शिवाजी प्रखंड मे।
शिवाजी नगर प्रखंड।
हां शिवा
आ उएह गोड़ आर लगबे ला ओने गेले हन ने
हू
लेकिन ततेक ने अनघोल मचा दै छैय कुछ सुनाइ नहि दै छैय।
नाच आर होइ छैय कि नहि?
नाच कहीं नहि होय हम देखै ला कहाँ गेलियै।
जाइके चाही।
कि जेबै देखै ला।
कमसे कम सिखबो तऽ करबै।
हँ आब जे छैय से हम नाच सिखै छि।
हँ
हमरो सबके बढ़िआँ नतै यै।
आय से तऽ नहि नचतै।
तब
एगो डेग पपड़ा मे देते एगो डेग बाड़ा मे देतय।
हँ
आ तब छड़पतय।
बाजा बजा देलकै मोठ पर।
मोठ त दूरी यन।
हू
तब आओर सब?
ठीक छै
पढ़ाइ लिखाइ आ
कहियो ऐं
पढ़ाइ लिखाइ आर केना चलैए यै
पढ़ाइ लिखाइ ठीके चलै छै मिलाजुला कऽ ठीक चलै छै
मिलाजुला कऽ
ह
दनदनाइके चाही तऽ अहाँ कहै छियै जे मिलाजुलाक
हू
रूटीन बनाइयौ
रुटीन की बनेबै
सात से नौ बौआ बुच्ची लगन बैठियौ
हुँ
ओकरा सबके अथी देखियौ
मास्टर साहेब जे पढ़ा के गेलखिन की पढ़ेलखिन नहि पढ़ेलखिन
बुझलियै
ह
ठीक छै अहूँ अपन जे छै से विचार व्यक्त करियौ
ह
देखियौ हरदम सबसँ तेज रहतै बौआ बुची तब खाना पीना आर बनि रहल छै
बनि रहल छै
कि सब के प्लान छै विचार
रोटीये
रोटीये छु छै
इह रोटी तरकारी
रोटी तरकारी
खइबै भिंडी के भिन्डी
आँय
भिंडी रमतोरय के
रमतोरय के भुजिआ की तरकारी
तरकारी
अ तरकारी मे लसर लसर रस लसर लसर करैत रहे छै
आंय यौ तऽ अहाँ आर परोड़ नय खाइ छियै भिणडी नय खेबै तऽ कथी खेबै
बैगन घिरा
हाँ कद्दू आँय हेलो हेलो
हँ कतऽ चलि गेलियै रहए
आहें तऽ कतौ दिन चल गेलियै आवाज नय आबै
औ बुझल
हाँ
घिरा
हँ
सज्जमइन
हाँ
हाँ
ई सब छै हमर मुख्य तरकारी
हाँ
हूँ
हूं हूं तब आओर सब कुशल मङ्गल छै ने
हाँ
ठीक छै खाना पीना आर बनाउ
हाँ
काल्हि माछ आर मँगाउ
हाँ
तऽ हमहुँ याब
आँ
रखै छी एखन